हैलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार
केना छी
नीक अछि अपन सुनाउ
कालिह हम गामक मुख्य सड़क दिस जा रहल रास्तामे बहुत ठाम कचड़ाक ढेर आ जाम नाली देखलु एहि कारणे पूरा वातावरण गन्दा आ अस्वच्छ लागल
कचरा नालिक समस्या आइ बहुत गंभीर सामाजिक समस्या अछि। स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बनि गेल अछि। जे समय पर सफाइ नहि होइ, तऽ अनेक प्रकारक बीमारी फैलि सकैत अछि।
बहुत लोक घरक कचरा सीधे सड़क वा नालीमे फेकि दैत छथि। एहि कारणे नाली जाम भऽ जाइत अछि आ गन्दा भऽ जाइत अछि। पानि बाहर बहय लगैत अछि।
हँ, ई बहुत गलत आदत अछि। प्रत्येक नागरिकके अपन कचरा निर्धारित स्थानपर फेकबाक चाही, ताकि सभ पाइक व्यवस्था बनल रहै
बरसात कऽ समय में जाम नालीके कारण सड़क पर पानि भरि जाइत अछि। लोक सभके आवागमनमे बहुत कठिनाइ होइत अछि।
हँ पानि जमा भेला से मच्छर बढ़े तऽ अछि। आ डेंगू, मलेरिया अन्य बीमारी खतरा सेहो बढ़ी गेल छै।
स्कुल आस पास सेहो कतेको ठाम कचरा देखलु एहि कारणे बच्चा सभके अस्वच्छ वातावरण मे पढ़ाई करय पड़ैत अछि
ई चिन्ताक विषय अछि, विद्यालयक आसपास सदैव स्वच्छ वातावरण रहबाक चाही।
बाजार में प्लास्टिक की थैली, बोतल आ एना। फेकल सामान निकालि कऽ जमा दैत अछि।
ज बिल्कुल सही कहलहुँ, प्लास्टिकक अत्यधिक उपयोग पर्यावरण लेल सेहो बहुत हानिकारक अछि।
कतेको लोक सफाइक जिम्मेदारी केवल सरकारक मानैत छथि, मुदा स्वयं कोनो ध्यान नहि दैत छथि।
स्वच्छता केवल सरकारक नहि, बल्कि प्रत्येक नागरिकक साझा जिम्मेदारी अछि।
प्रत्येक परिवार अपन घरक आसपास साफ सफाइ रखै। तऽ आधा समस्या अपने समाप्त जाइ।
बिल्कुल, छोट छोट प्रयास मिलि कऽ पैघ परिवर्तन आनि सकैत अछि।
गन्दा नालीसँ दुर्गन्ध फैलैत अछि। जाहिसँ आस पासक लोकसभके बहुत परेशानी होइत अछि।
ई दुर्गन्ध वातावरणके दूषित करैत अछि आ स्वास्थ्य पर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि।
नगरपालिका आ पंचायतके नियमित रूपसँ नाली साफा करबाक व्यवस्था करबाक चाही।
हँ, नियमित सफाइ व्यवस्था होइत तऽ। समस्या बहुत हद धरि कम भऽ सकैत अछि।
लोक सभके सेहो कचरा अलग अलग जमा करबाक आदत अपनायब चाही।
हँ, ई बहुत नीक उपाय अछि। गीला आ सूखा कचड़ा अलग करलासँ पुनर्चक्रण सेहो आसान होइत अछि।
स्वच्छ वातावरणमे रहलासँ लोक सभ स्वस्थ रहैत छथि।
बिलकुल स्वच्छ आ स्वास्थ बीच बहुत गहरी सम्बंध छै।
गाममे समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाओल। जाय तऽ लोक सभमे जागरूकता बढ़त।
ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि। सामूहिक प्रयाससँ सफाई अभियान सफल बनि सकैत अछि।
बच्चासभकेँ सेहो बचपनसँ स्वच्छता अपनाबयक शिक्षा देबाक चाही।
बिलकुल सही केलियौ बच्चा सब भविष्य जिम्मेदार नागरिक बनैत छथिन
सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेेकनिहार लोक सबके समझबाक आवश्यकता अछि
जरूरत पड़ला पर नियमक पालन सेहो सुनिश्चित करबाक चाही
स्वच्छ गाम आ स्वच्छ शहर देशक सुन्दर छवि प्रस्तुत करैत अछि
ई पर्यटन स्वास्थ्य आ विकासक दिनुक लेल लाभदायक होइत अछि
जमा नालीकके कारणे बरसातमे घर सबमे पानि घुसि जाइत अछि
ई परिस्थिति लोकोग सब जीवन भरि कठिन बन बना देैत अछि
समयपर नाली मरस्मती आओर सफाइ बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल नियमित निरीक्षण सेहो होयबाक चाही
पर्यावरण संरक्षण लेल कचराा कम उत्पन्न करबाक सेहो जरूरी अछि
हँ कम उपयोग पुनः उपयोग आ पुनर्चक्रण अपनाबइ आवश्यकताै
स्वच्छतास से समाजमे सकारात्मक सोच विकसित होइत अछि
सह कलियै स्वच्छ वातावरण सबके प्रसन्नता स्वासथ्य भ
प्रत्येक नागरिक के अपन जिम्मेदारी ईमानदारीसँ निभायय पड़त
तखने स्वच्छ भारत कऽ सपना सफल भए सकैत
कचरा आ नालीक समस्या समयपर दूर करबाक बहुत आवश्यक अछि
देरी भेला सँ समस्यओर गंभीर भय सकते
जागरूकता अनुशासन आ सहयोग इ बहुत जरूरी छी
बिल्कुल एहि तीनो माध्यमसँ स्वच्छ समाजक निर्माण सम्भव अछि
हमरा विश्वास अछि जे लोकसभ अपन आदत सुधारत
हमरो विश्वास छै जे सामाजिक प्रयास अवश्य सफल होयत
आइ चर्चा से स्वच्छता महत्व बहुत निकस बुझायल
बिलकुल हमरो खुशी भेल एहन विषय पर चर्चा समाज मे बहुत उपयोगी अछि
आशा करैत छी जे प्रत्येक नागरिक स्वच्छता अपन जिम्मेदारी मानत आ गाम शहर तथा सम्पूर्ण भारत के स्वच्छ स्वस्थ आ सुन्दर बनायत मे अपन महत्वपूर्ण योगदान देैत
कचरा आ जाम नालिक समस्या पर बहुत विस्तार से ग अभी बताउ जे एहि समस्या समय पर समाधान नहि कयल जाय त समाज पर कोन कोन प्रभाव पड़ि सकैत अछि
जे कचराा नियमित रूपसँ नहि उठाओल जाइ आ नलीक सफाइ नहि होइ त पूरा इलका गन्दाज भर जाइइत छी एहि कारण लोकसभकेँ स्वस्थ वातावरणमे रहबाक कठिन जाइत अछि
तहि के लिए बरसातक रूप समय मे जाम नाली कारणे गन्दा पानी सड़क आ घर सबमे परवेश कै जाय अछि एहि कारण लोकसभ कें बहुत आर्थिक आऔर शारीरिक कठिनाइ झेलय पड़ैत
हँ गन्दा पानी क संक्रामक खतरा बहुत बढ़ी जाहत अ छी डेंगू मलरििया इफइड आर अन्य बीमारी तजी से फल सकैत अछि
कतेको बच्चा सब गन्दगी कारणे बार बार बीमार पड़ैत छथिन पढ़ाइ सेहोव प्रभावित होइतइत छै
ई वास्तवमे बहुत चिन्ता विषय अछि स्वास्थ बच्चा सभ देशक भविष्य छथि एते हुनक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता छै
बिलकुल अस्पताल मे सेहो गन्दगी से रोग फैलावक संभावना बढि जैत अछि
सहि कहलों ह अस्पताल विद्यालय बाजार आ सार्वजनिक स्थान सब सदैव स्वच्छ रहबाक चाही
बिल्कुल कतेको लोक नीला नाली मे प्लास्टिक बोतल आ अन्य कचरा फेकि दैत छथिन जहिसँ पानीे निकास पूर्ण रूप से रुकी जाइत अछि
ई आदत तुरन्त बदल बदल पड़त प्रत्येक नागरिकके पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनबाक आवश्यकता अछि
सही कहलियौ स्वच्छ वातावरण रेहला से पर्यटन आ स्थानीय व्यापार सेहो बढ़ि सकैत अछि
बिल्कुल स्वच्छ शहर आ गाम सदैव लोक के आकर्षित करैत अछि आ विकास मे योगदान दैत अछि
गाम मे नियमित सफाई अभियान चलावल जाय तऽ लोकोग सब में जागरूकता आओर बढ़त
हँ पंचायत विद्यालय आ स्वयं सेवी संस्था सब मिली के अभियान चलाबेते ते परिणाम बहुत नीक लाग नीक भेटत
बच्चा सब के विद्यालय में स्वच्छताक के महत्व व्यावहारिक रूप से सिखबै
ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि बचपन मे बनल आदत जीवन भरि संग साथ रहैत अछि
बिल्कुल प्रत्येक घर मे कचरा अलग अलग जमा करबाक व्यवस्था होबाक चाहि
हा गीला आ सुखा कचड़ा अलग करला स पूर्ण चक्रण सहर जाइत अछि आ पर्यावरण सुरक्षित रहैत अछि
समय समय पर नलिक मरम्मति आ सफाइ सेवा आवश्यक अछि
बिल्कुल नियमित निर्षण भेला स जाम होयबाक सम्भावना बहुत कम जाइत अछि
हँ प्रत्येक नागरिक अपन घरक आगा सफाई रखैत तऽ पूरा मोहल्ला स्वच्छ रहि सकैत अछि
ई सामूहिक जिम्मेदारी अछि सब मिली के काज करत तऽ परिणाम अवश्य सकारात्मक होएत
कचरा कम उत्पन्न करबाक आदत से ओ अपनाबय पड़त
हँ कम उपयोग पूर्ण उपयोग आ पूर्णचक्रण पर्यावरण संरचक प्रमुख उपाय अछि
ह जागरूक नागरिक सबसे पैघ परिवर्तन अनिया से समक्ष होइत अछि
ई सही बात अछि कानून सङ्ग सङ्ग जन जागरण सेहो आवश्यक अछि
स्वच्छ वातावरण मे रहला से लोक सब अधिक स्वास्थ्य आ प्रसन्न रहैत छै
स्वास्थ्य नीक रहलासँ शिक्षा रोजगार आ समाजक विकास सेहो तेजी से होयत
बिल्कुल हमरा विश्वास अछि जे स्वच्छ भारत अभियान के सफल बनाबे मे प्रत्येक नागरिक योगदान दए सकैत अछि
हमरो पूर्ण विश्वास अछि जे छोट छोट प्रयास मिली के पैघ परिवर्तन अनैत अछि
बिल्कुल, सार्वजनिक स्थानपर कचरा फेकबाक आदत छोड़ब बहुत जरूरी अछि।
हँ, अनुशासन आ जिम्मेदारीसँ ई समस्या बहुत हद धरि समाप्त सकैत अछि।
सही कहलहुँ, गाममे नियमित रूपसँ सफाई दिवस मनाओल जाय। तऽ लोकसभमे उत्साह बढ़त।
ई बहुत नीक विचार अछि। सामूहिक श्रमदान समाजकेँ एकजुट करैत अछि।
सही कहलहुँ, पर्यावरण बचाबय लेल वृक्षारोपणसँ संगहि स्वच्छता सेहो जरूरी अछि।
बिलकुल। स्वच्छता आ हरियाली दुनू मिलिकऽ स्वस्थ वातावरण बनबैत अछि।
हँ, प्रत्येक नागरिककेँ स्वच्छ भारतक सपना साकार करबाक संकल्प लेबाक चाही।
ई केवल सरकारक नहि, बल्कि सम्पूर्ण समाजक दायित्व अछि।
आइ चर्चा सँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेटल।
हमरो खुशी भेल। एहन विचारपर चर्चा समाजमे सकारात्मक सोच पैदा करैत अछि।
हँ, आशा करैत छी जे लोकसभ क ब
हमरो ई विश्वास अछि जे जनसहयोगसँ स्थिति अवश्य सुधरत।
हू
स्वच्छ गाम, स्वच्छ शहर। आ स्वच्छ भारत सभक साझा सपना होयबाक चाही।
बिल्कुल, एहि दिशामे प्रत्येक नागरिकक योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि।
बिल्कुल बिल्कुल, कचरा आ नालाक समस्या दूर भेलासँ समाज अधिक स्वस्थ बनत।
सही कहलियै, ठीक अछि, तखन गप करैत छी।
स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्रक आधार होइत अछि।
आशा करैत छी जे। प्रत्येक नागरिककेँ अपन जिम्मेदारी निभा भारत स्वच्छ, स्वस्थ, सुन्दर आ आदर्श राष्ट्र बनाबयमे सक्रिय योगदान दैत अछि। नालाक समस्यापर बहुत उपयोगी चर्चा भेल। आ बताउ, एहि समस्याकेँ स्थायी रूपसँ कम करबाक लेल की की कदम उठाओल जा सकैत अछि?